जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल! कीअं आयो?
मां ठीक आहियां, तहां ठीक आहियो। घर में सब ठीक आहिन।
जी जी
ॿियो ॿुधायो? अॼ मंझंद जो छा ठाहेव।
अॼ डोसो ठातो हुयो।
अरे वाह! तव्हांजा डोसा बिल्कुल बज़ारी जेड़ा क्रिस्पी ठवंदा तव?
हा
मुंजा त विच विच थोड़ी देर में रुझड़ा थी वेंदा आहिन वेचारा।
हा छो?
तव्हां कीअं ठाहींदा आहियो ॿुधायो मूंखे।
मां त जीअं पहिरं त असां हूअं पिसाए करे ठाहींदा हुआसीं दालि चांवर हाणे त मां अॼु रेडीमेड ईंदा आहिन न पैकेट गिड्स जा
हा
हूू वठी ईंदी आहे बसि हुनखे पाणी में विझी करे बैटर ठाहियो और बस सोमो डोसे वारो हा हा सुको पाउडर ईंदो आहे न बसि हुन में पाणी मिलाए वठो हिकु आलो वारो बि ईंदो आहे कोई कंपनी आहे हुन कढियो आहे पूरो बैट ठहियलु ठुकल आहे बसि ख़ाली तव्हांखे ठाहिणा आहिन हू मां ट्राए न कयो मां सारो ट्राए कयो आहे गिट्स आहे एम टी आर आहे हिन ब्रांड्स जा सुठा आहिन
हा न न उहो आहे न घर में उ टे वटीूं चांवर हिकु वटी द हिसाब माए जी दाल खां
हा मम्मी हूअं ठाहींदी हुई असां वरी हीअं ई ठाहे वठंदा आहियूं पैकेट सां
वक़्त जी ॻाल्हि आहे न हा टाइम वरी पुसायो वरी प थियो पोइ वरी खमीर उ खयोऊ खमीर में बि ॾाढो टाइम हुआ जैे खमीर न थे त त खटो ई न थींदो आहे सुठो न बीहंदो आहे ह तव्हां स ई मुंहिंजी चर्चा थी हुई कल्ह चांवरनि ते ब्राउन राइस ते
हा हा
तव्हांजी वधी भेण हुई
मां ई हुयमि मां वॾी वारी आहियां
पोइ बढ़िया आहे पोइ ॾिस हिक मामले में तव्हां सही हुआ ॿिए मामले में मां सही हुअसि
अच्छा कहिड़े मामले में
तव्हां चयो न की हिननि अछनि चवरनि खां पहिरीं हाए चांवर ब्राउन थींदा आहिन कई ॻाल्हि त बिल्कुलु सही पर हुन्हनि चांवर खे पाॅलिश करे केमिकल विझी अछा ठाहींदा आहियूं हे बिल्कुलु़ गलति
अच्छा
जीअं चकी न थींदी आहे ई अटो पीअण वारी चकी उन चके जहिड़े पथर वारी मशीन में विझंदा आहियूं पूर घरि खाईंदा आहियूं न हू पंहिंजे पाणे अच्छा थी वेंदा आहिन हुनन रगण मां जेकी शइ निकिरंदी आहे न उन मां राइस ब्रान ऑइल ठहंदो आहे
हा उ त मां तव्हांखे चयो न कि हुनखे कुझु त मशीन में विझंदा आहिन पोइ हुनमे न हो कुझ थींदो हुयो बुरादो निकिरंदो आहे न हुन ही सा राइस ब्रान ऑइल ठाहींदा आहिन
हीअ बिल्कुलु सही पर के केमिकल विझी करे कुझु बि अच्छो न कंदा अथव
केमिकल त मां तव्हांखे ॿुधायां खंड लाइ
अच्छा मूंखे लॻो हिननि चांवरनि लाइ बि की चांवर
न न चांवर त हुनमें न न न हू हुनम में वहंदा आहिन त हुनजो ब्राउन वारो जेको आहे उो बुरादो निकिरी वेंदो आहे त अलॻि
तव्हांजे हितां हवा जी अलाए छाजी साउंड पियो अचंदव।
हा कूलर हले पियो हाणे बंदि करे छॾियो।
हा। वधीक ईअ साउंड हूंदो न हू एतिरी महिनत जेका ॻाल्हायूं न फाइल ई दांए बांए करे रखंदा।
हा। ह ह ह
आई की न।
हा बिल्कुलु बिल्कुलु। हा हा
ॿियो ॿुधायो त हू वारी ॻाल्हि बिल्कुलु सही हुई ऐं जेका हे न मां पुछियोमांस कोई राइस ब्राइन ऑइल ॾाढो सुठो हूंदो हे त रुगो एड थव
हा ख़ाली एड हूंदी आहे छोकी होह चांवरनि जो जेको बुरादो हूंदो आहे न जेको घिसी करे कढंदा आहिनि हुन ब मुराद मेंट ठहंदो आ।
हा बिल्कुलु, हुन बि ईअं ई चयईं। चयईं ख़ाली वहम थव ऐं सभिनि खां सुठो थो आ त देसी घी खाओ या वरी कड़ो तेल खाओ। हुन साफ़ नमूने त चईं त हिननि ॿिन्नि तेलनि जे अलावा हीत रखण लाइ कोई तेल न अथव
अऊं, मूंगफाली जो तेल?
सोयाबीन आहे, नारियल आहे। मूंगफली आहे। हू सभ सुठा थव। मतब इअं जेका पाम ऑइल आहे, जी राइस ब्राइ आहे
सभु त नुक़सान कर।
चं में वरी फाइन अख़र जुड़ियल आहे न उहो सभु चई उअ सही न थ। व
हा।
ही ॻाल्हि आहे।
हम्म।
छोकी उह मेल वारो आहे, मूंखे पतो होओ हुनजी की हुनजी मेल थनि। चांवर ऐं दाल जी मीखां प केर सुणंदो हूंदो त मांखे सु कई बी जाण हुजे, खबर त हुजे। असां जेकी चर्चा कयूं था अ ताईं सइ आहे की कोन आहे, पो असां त हुनखे कंदासीं न।
बिल्कुलु बिल्कुलु।
तंहिं करे। ॿियो ॿुधायो कहिड़ो हाल?
बियो सब बढ़िया आ, मस्त हले पो
मां मस्ती हखणु घुरजे। आहे के न। तव्हां हिन वर्कशॉप में विया हुआ छा जेका इअं न हिन चकर लखनऊ में कहिड़नि वारनि जी वर्कशॉप थींदी आहे?
आएएस वारी?
हा हा हा। आईएस वारी हा बराबर बराबर सिविल सर्विसिस जी। मूंखे ॼाण कोन्हे, मां त तव्हां खां बि पुछा न
न न न हिन साल न थी हुई, पिछले साल थी हुई।
अच्छा। मूंखे तव्हां फोन तव्हां खां पइ पुछां। तां न व्या हुआ?
मां न मां वर्कशॉप न अटेंड कयो हुयम, पर लखनऊ आई हुयम हीरल मासी सां मिलंण।
अच्छा!
हा, पर तां शायद हली व्या हुयौ तेस ताईं।
छोकी मुंजे हिते कम हो न।
हा हा
हा, मूंखे याद आहे, मां वई हुवस, इतवार ॾींहं त वई हुवस। हिक खां ॿ भला, अकेलो केखां तो पुॼे।
हा, ॿयो छा।
उहई त। विच विच में, तव्हांजी आवाज़ ॾाढी धीरे ती थी पए?
अच्छा! हो फोन सां परे थी वञा ती न, ईयरफोन लॻयल आ हिन करे।
हा, विच विच में तमाम धीरे। ॿुधण ई न प्यो अचे ॼण, हा ॾाढी ॾुखियाई सां ॿुधण प्यो अचे, हा हा हाणे ठीक आहे।
हा
सभिन खे उहेई आ न, कि कुछ न कुछ कंदो ई रहण खपे। तव्हां जींएं पार्लर में हुशार आयो तांजी तहांजी हिकड़ी ॿी भेण, केढ़े कम में हुशार आहे?
हू अलाए?
बूटक्स मे ॾाढी हुशार आहे, उनखे जेको पौधन जी ॼाण थसि न
जी मांईं आयां, मांईं ॻालायो आ तासां अञा ताईं।
अच्छा, मूंखे लॻो तव्हांजी ॿिन्हिन भेनरुन मां बि केंमां शायद ॻाल्हाइण थ्यो हुजे?
हा हा हिक ॾींहं तस् तांजो ॻाल्हाइण थ्यो हुयो नंढ़ी वारी सां, जेको तां खों पुछे पई की फ़ोकस न करे सघां ती हुनजे बारे में।
हा हा हा, साइकोलजी सां रिलेटिड, ओ, के।
हा, हू नंढ़ी वारी आ।
उहेई मां चां केढ़ी न केढ़ी, भेण सां त मूं ॻाल्हायो आहे।
हा हा, बाक़ी त मां ई ॻाल्हायो आ तासां, हिक भेरो हुन ॻाल्हायो तईं।
बस सही आहे।
केड़ी हिक वेझणो पैंदो? हूं
त, सभ सही थींदो। तोखे पौधन जी ॾाढी ॼाण आहे, मूं उन ॾीं तोसां ॻाल्हायो हो न? मूखे हू जो पीस रिली जे बारे में ॿुधायो हुअईं न, मुंजी बि इच्छा आहे। हाण मां पंहिंजे घर में पीस लिली ज़रूर लॻाईंदस।
हा, पर पीस लिली वधीक टिकदो नाहे।
वरी बि घणा ॾींहं टिकदो?
हा उहो डिपेंडेबल आ, कई माण्हुन वट खाली ॾह, पंद्रहां ॾींहं टिके तो, कई माण्हुन वट हिकु ॿ महीना टिके टिकजी वञे तो कई माण्हुन वट, वधीक बि टिकजी वञे तो हीअं आहे। पर, लॻाए, हिक भेरो लॻाए करे ॾिसो न जेतरो बि हले। हो त हुनजी मर्ज़ी आ जेतिरो हले।
पर अगरि पौधा मुर्झाइनि था न पोइ मूंखे बुरो लॻंदो आहे ॾाढो। मां इ घुमणु व ईहुयम। पुठियां कएं एतिरो ध्यानु न ॾिनो, त मुंजा पंज- त ॿूटा हली विया। के सुकी विया, के मुर्झाई विया त मूंखे वरी ॾाढो बुरो लॻंदो आहे।
हूं न त हू करे वेंदा कयो न हाणे मां बि अ न वेही करे न रिसर्च ई कंदी रहंदी आहियां की कीअं मां छा कयां छोकी अञा मां हली वई हुयम कुझु ॾींहंनि लाइ ॿाहिर। त मुंहिंजा पौधा वरी काफ़ी सारा पौधा सुखिजी विया कंहिंखे त कट कटिंग, कटिंग करे सही करे रखी छॾियोसीं, कुझु बेकार थी विया। जेका सही थियण वारा हूंदा आहिन उते मथेको जेतिरो सुकियल आहे होओतिरो कट करे छॾऊ। बाक़ी जेको आहे हाणे छा आहे न उहो ईंदा आहिन सेल्फ इरीगेशन वारो। सिस्टम ईंदो आहे पूरो। हू तां नल में पंहिंजो पाइप लॻाए छॾो हिकु वॾो पाइप हूंदो आहे बाक़ी सन्हा- सन्हा नंढा- नंढा पाइप। हुंदा आहिन ॾेढ सारा। हू त पंहिंजे गमले जी नाप जे हिसाब सां कट करे छॾियो डिस्टैंस डिस्टैंस ते। औ हिकु हुननमें पंचर वारो हो मिलंदो। पंचर करे -करे नंढो पाइप वॾे पाइप में घुसाए करे पोइ पंहिंजे गमले में हिकु हुन में, मतिलबु पूरी किट हूंदी आहे उहो। गमले में हिकु उहो सुओ वांगुरु हूंदो, आहे हुन खे भोके छॾियो। और जेको पाईप सनो वारो हुन तरखी करे इक किलप हुन्दी किलिप लगाऐ छढ्यो उन सां वरी पाणी पाजो पाण गामले में वेन्दो रहंडो। ताकी कोई टेंशन खणन जी ज़रूरत त कोने हो, ताकी। नल -नल सां न हो डायरेक्ट। जीअं वॉशिंग मशीन में कीअं हूंदो आहे नल हमेशह खुलियल ई रहंदो आहे न?
अच्छा तीअं?
हा हुनमें तहांखे उहो वारो सिस्टम लॻाइणो पवंदो जेको हूंदो आ। हुनजो। त हू नल हमेशह खुलियल रहंदो। उ पाणी पंहिंजे पाण जेको गमले में जेको हो लॻाईंदासीं न कलिप।
हा
हुनखे तहां ढिलो या। मतिलबु टाइट करे छॾिजो त ॿ ॿ बूंद पाणी किरदाव। और अगर ढीलो करे छॾंदो त उ आराम सां नॉर्मली पाणी किरी करे पूरो। गमला आलो करे रख द जीअ, ता बाहर वञो था। त हुनखे बंदि करे वञो तेलतब ॾींहं ड्रॉप पाणी किरंदो रहंदो किरंदो रहंदो, त मतिलबु हे अउ आहे की तहांजा पौधा सुखंदा न हा पाणी पवंदो रहंदो।
हिते त ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई मूंखे।
हा, ई चार पंज सौ।
हिनज जो फोटो खिचे करे मूंखे मोकिलिजई ज़रूर।
हूं हूं।
छोकी मूंखे पौधा सुकंदा आहिन न ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे के हेतिरी महिनत थी कजे।
ज नर्सरी में पंहिंजे?
छा चवांनि?
उन खां पुछिजो की सेल्फ इरीगेशन वारो जेको ईंदो आ पाइप जो पूरो सिस्टम जेको गमले में लॻाइबो आ पंहिंजे पाण पाणी पइजी वञे, हा। हुन सम्झाए रखिजो ॿुधाए रखंदा पंहिंजे पाण ई अगरि हुननि वटि हूंदो। असांजे हेॾे मिलंदो आहे नर्सरी वारे वटि, चारि पंज सौ जो ॾींदा आहिन।
अच्छा!
हम्म
त ज़रूर, छोकि ही त ॾाढी कम जी शै आहे। ॾिस त गमला हर कंहिंजे घर हूंदा आहिन। मां हिननि हुननि खे पहिरीं जे साम्हूं वारे खे चाबी ॾेई वेंदी हुअसि, कि मुंजी छित खोले करे हुनखे गमलनि में पाणी ॾिजंई पर हाणे घणी कंहिंखे चवण बि त सही कोन्हे न!
हा ॿियो बि हिकु हुन जो जुगाड़ हूंदो आ, जेकी पाणी जी बोतल न हूंदीूं आहिन बिसलेरी वारी
हा
और हिक क्लिप ईंदी आहे म वॾा वॾा पिन हूंदा आहिन हो तव्हां गमले में मूंखे छॾो, बॉटल हुन में बंदि करे रखो और हुनमें बि हीअं हिकु उ हूंदो आ, क्लिप ठहियलु हूंदी आहे हुनखे खोले छॾो जेतिरो ज जहिड़ी स्पीड में तव्हांखे पाणी खपे हुन हिसाब सां हू बि पंहिंजे पाण हिकु- हिकु बूंंद पाणी केिरंदो रहंदो। और चार पंज ॾींहं लाए वंञो था त मुंहिंजे ख़्याल सां हिकु बॉटल सफिशियएंंट आहे हिकु गमले में। हर गमले में हीअं हिकु हिकु बॉटल लॻाइ छॾो!
आहे महिनत वारो कमु पर हा पौधनि जे लाइ करणो बि ज़रूरी आहे।
हा -हा ॿियो छा पालंउ था हुननि खे त हुननि जी शेवा त करिणी आ।
कंदासीं, साईं ज़रूर कंदासीं, मां ई बि पतो लॻाईंदसि कि जेको तव्हां मूंखे ॿुधायो।